ठीक छै बताउ कि छ
अहाँ पहिने बताबू अहाँके पढ़ाई लिखाई केहन चल य
हमर तऽ पढ़ाइ लिखाइ तऽ चलि रहल छै ठीके ठाक चलि रहल छै अहाँ बताउ।
हमर तऽ बिलकुल अभी घर पली तऽ बिलकुल कुछ भी नहि चलि रहल छै एक हफ्ता से कुछ कॉपी किताब
आरे तऽ ए तऽ अखन का मतलब हाल फिलहाल के बात पूछै छियै। हाल फिलहाल में तऽ हमहुँ नहि पढ़ि रहल छीियै खूब घूमलियै या एहि बीच में हमस फिल्म देखऽ गेल छलियै त। दू दिन घाटे पर गेलियै म ल त एहिइ बीचमे गेल छलिय एक दिन फिलम देखै ल।
अच्छा
ओ फिल्म है जवानी तो इसको होना है ले यार ओ फिल्म देखै लए गेल छलियै ओहि दिन अहाँके बुझल ये। खूब घुमलियै ओ की खुएबो केलकै अभिषेक
अच्छा केहन लागल फिल्म।
फिल्म तऽ बेकार छलै की कहू अहाँके।
अच्छा।
ओ घाटो गेल छलियै एक दिन एक दिन किछ। काराज से गेल रहियै हँ। एहिके बाद फेर अथी एतौ घाट पर आइ गेल ओ गेल छलिय घाट पर
अच्छा।
आबू तऽ अ बाजू बाजू हम अपना सब जे लाइब्रेरी जाइ छलियै ह अपन सबके दोस्त नहि कोनो आल छलै
कोन दोस्त
ओ कोुना जब से संग्ग रहै छलै ओ तऽ हमरा सबके आमो देलकै ओकर पप्पा घर ने रहे भागलपुर से तऽ आमो लऽ के देलक हमरो सबके खााय लए
अच्छा।
रूपाली के हमरा ह। आब अहाँ बताउ ई सब तऽ भेले पढ़ाई लिखाई अहूँं के नहि चलि रहल यऽ
बक हमर की पढ़ाई लिखाई चलते एते एलियै दू दिन रहलियै फेर ओकर बाद गांव गेलिए गांव में त नेई है गांव में नेटे नई चला छाई बाकी यति आइलिए त हमरा सबके प्लैनिंग रहई फिल्म देखे ले जाई के हम दुनो दोस्त के चले छाई साथ साथ त रहर हम रूतलब कह की चलै छियै फिल्म देखैके लिए लेकिन ओकरा सबके किछु काम भऽ गेलै कॉलेजमे तऽ नहि जा सकलियै आओर हमहुँ फिर ए से गाँव रिटर्निङंग मतलब फेर सब चली गेलली गाँव बाकी पढ़ा लिखाइ तऽ कुछो चलबे नहि करहि रहल छै गाँं से फिर क लेलियै आओर कल फिर विजय ने तने
तऽ फेर नेपाल छैब तऽ एक दिन मूवी देखे ले चलि जायब ओहिमे कोन छै बड़का
नहि न फेर हमर जे दोस्त सब छै ओ अपन गाँंव चलि गेले ह ने दुनू
अच्छा ओसभ सहरसाके नहि छै
एक तऽ सहरसाके छलै आओर सहरसाके नहि छलै तऽ तऽ अपन शाय कतहु फुआ हाँ चल गेलै ओर भी एक गाँव चलि गेलै य
जा तखन तऽ अहाँ सङ्गे नीक नहि भेल आ प्लान सिल भऽ गेल
हँ हँ प्लान कैंसिल भऽ गेल
तखन आओर बताउ पढ़ाई लिखाइ बारेमे बताउ
पढ़ाइ लिखाइ तऽ तैयारी अहाँ तऽ जाने छ कथीके तैयारी करै छल
छै पढ़ाइ लिखाइ पर तऽ किछु बतेबै ने कि
नहि नहि अह अही बताउ कि अहाँके पढ़ाइिाई केहन चलया अहाँ के टेस्ट वेस्ट भेल गेल तऽ फेर केना पते य ने कि सब
तऽ हमरो अहाँके पति
अ तऽ अरे अभी प्रस प्रजेन्ट वर्तमानके हमरा नहि ने पता छलै कि अहाँ कहलियै कि हमर सर मतलब हमरा मतलब टे लेतै मतलब टस्ट भलै ओकर ब। फिर हमर एडमिशन लेइ छले त अहाँ एडमिशनियै कि नहि लेलियए।
ल लेलियै हम लऽ लेलियै एडमिशन पच्चीस सए रूपआ लेलखिन टेस्ट वाल देने रहिै तऽ निकलि गेलै तऽ एडमिशन लऽ लेलियै
अच्छा
तऽ ओतऽ तैयारीब सोचलखिन टेट तैयारी करबै छथिन आब तऽ हम तऽ घरे जा रहल छीिय तऽ पुछिियौ हमर छुटबे करतै दस दिन सबके पूरा आराम से दस बारह दिन जे छुटे सर तऽ क्लास इनू केने छथिन। टेस्ट सीरीज चलबै छथिन हँ उएह छै बीचमे पूरा हमर गोल भऽ जेतै कियकि देखियौ की होइ छै।
आओर रुपाली सबके की हाल चाल छलै बताबु रुपाली के बारेमे
ठीक छै ओहो पढ़ि रहल छै देखियौ टॉपिक से नहि भेटल क यौ पढ़ै लिखै के बारेमे पुछिियौ।
आ। अच्छा पढ़ै लिखैके बारेमे आओर की बताबै।
ह तऽ आओर बताउ अहाँके आओर घरमे के के यऽ के की पढ़ैए किछो तऽ बताउ।
हमरा घरमे हमर भाय छलै जे दसमाके एकग्जाम देतै ठीक छै।
हँ। ओ कतऽ पढ़ैय।
ओ तऽ अते पढ़ैएा सहरसेमे पढ़ैए बाँकी ऑनलाइन क्लास लेनाइ यऽ पी डब्ल्यू के।
हँ।
बकी आऔर ऑफलाइन क्लास। दसर दसर जग तीन चार हँ ज्वइ केनया।
अच्छा ठीक छै ठीक आओर बताउ तऽ।
आओर आओर कहाँ हँ हँ और पढ़ाई लिखाई के तऽ मतलब अभी एऽ कुछ। किछु नहि भए रहल छै बकी। की आब देखै छीिय कहिआा तऽ घरसँ जेबै तभी ओतऽ जा कऽ पढ़ाइ लिखाइ हेतै।
ह से तऽ छै अखन तऽ मेन छै खाली कनि। एक्जाम सब जायिये ने तऽ आब एग्जामो सब लए कनि पढ़य पड़त ने
कहिया एकग्जाम छलै हमर सभके
ओ के तऽ एग्जाम सत्ररह के य ने ये
हँ हँ सत्ररह के एग्जाम छल हमर मद निषेध वाला। आओर बीस के छलै एन टी पी सी वला।
ह्म तऽ एन टी पी सी वला लए तैयरीी कऽ लिअ किछो ज्यादा बढ़िआँ यए।
देखै छलियै हम तऽ सोचलियै कि मद निषेधवला ही दऽ दऽ देबै तऽ बढ़िआँ रहतै मतलब ओकर बी एन ए कॉलेज सेन्टर देने छलै।
तऽ दऽ दियौ ओ ओ लेकिन ओ अढ़ाइ सए रुपैआ काटि लेत तऽ नहि अगर अटेंड करबै एन टी पी सी वला तऽ ओना अढ़ाइ सए रुपैआ रिटर्न देत अहाँके।
तऽ रिटर्न देत तऽ फेर ओहिके बाद तऽ हम ओ कैफे वला पर रिटर्न आयत अढ़ाइ सए
न तऽ अइ सए रुपआ कैफे वलाास से मगबै ने अहाँ।
आब देखै छलियै कि केना हेतै फेर, मेन बसकेँ दऽ देलकैए ने तऽ ओ भी मतलब राति वला सभसँ लास्ट वला शिफ्टमे देने छलै।
क लागे
ओड सबस लास्ट वला मे देना छलै तऽ फिर ओन्ने सगाय आबै मे ट्रेनसँ मतलब कनि दिक्कत भऽ जाइ छै ककरो साथमे लए जायके पड़ै छलै।
सगे तऽ लॉय जा पड़तै।
रबी कोई आदमी भी नई जे की कोई इंसान भी नई छै जय वाला साथ मे ऑलरेडी हम जहिया गाएली उहिया से एकदम यात्रे के आ रहल छीये।
रेलवे वालला छोड़ि देबै आओर की।
हँ देखै छलियै की कह, आओर ओतय रहहिके बिलकुल पढ़ाइ भी एकदम किछु नहि कॉपी किताब लए कऽ आयल
हँ, बोहोत जाइ छै घर के कनि माहौल भऽ जाय छै ने, पढ़ाई लिखाई घर पर नहि भए पाबै छै।
हँ, बिलकुल भी नहि भऽ पाबै छै। घर पतऽ।
हू। घर पर कनी भऽ जाइ छै माहौल शान्त वला ओ
हँ, हँ।
मधत के एग्जाम तऽ बड सिम्पल होइ छै, ओकर एग्जाम बहुत सिम्पल छै। लेकिन नहि छै कनि फिजिकल हार्ड होइ छै।
अच्छा ओ बिहारी पुिलिस मतलब एक तरह से भलै ने मदनी ते
नहि नहि ओकर जे होइ छै ने हमरा अभिषेष से बात भेल ओ कहलकै जे ओकर जे फिजिकल छै ने आर्मी लेवलके लै छै। बीएसएफ बॉर्डर सेकेटरी फोर्स। लेवल के होइ छै।
ओ, तब तऽ अभिषेक के लिए बढ़िआँ बढ़िआँ छलै ओ एग्जाम मधनिषदवला ने।
ओो छै सत्रह तारीख के तऽ कहलक ओ सब तऽ सेटो लगा रहल छै ने। ओकर तऽ फेर कहलकै आब देखी देखह जे होइ छै कि नहि होइ छै, ओकरा लेकिन ओकरासँ लए ठीक छै जे दौड़ उरके पूरा ओसभ तैयारी ने कने छै हमेशा सँ।
ओ हँ, डिफेंस लाइन मे जे भी छै तऽ ओकरा के लिए बढ़िआँ छै। से बढ़िआँ छलै।
निकले जाय छै ओ सिम्पले होइ छै, लेकिन मनुकर वएह होइ छै, तऽ उएह हमरा कहलकै जे उ हम नहिे देेल, किी उ जे सारन मे झूठो के पड़लेय तऽ झूठे जा कऽ किछु नहि हेत हेतै, जे एकग्जाममे रिटर्न के बाद फिजिकल तऽ कोनो लेना देना नहि छै हमर सभके तऽ कहलकै जे ओतय जेना झूठे टाइम एनर्जी पैसा सभ वेस्ट करनाइ भेलै। हमूँ सो चलियै हँ सहिए कहै छी, ओसँ तऽ नहिे देना ठीक छै कहल लेकिन सए रुपआ वेस्ट हमर भऽ गेल। झुटो के ओकर फॉर्म भर ले रह। ह झूठो के तखन, आब सब फिजी कल देख भरल करबै फिजिकल मे हम एलिजिबले नहि छियै तऽ की झूठे भरि ले छिय।
ह, तऽ ओना ओकर ह काम होइ छै कि मतलब, जैसे कि जैसे, कतहु, जैसे जे बिहारमे, एल मतलब, ओ नहि छै, मतलब, पसि जैसेक किछु, जैसे शराब भेलै।
हँ जे भी मध छै, मध्यपान छै। हँ ओकरा, रोकनाई सबमे, ओकर काम आबै छैला हँ सएह बला छै।
ह हँ तनी सितीक की उम्मीद। छलै अबेरी होई के
तऽ ओ आब देखियौ, ओकर की होइ छै, ओकर ओकर सबके तऽ भइयो ने सकैत छै, कहलके ओकर रिटर्न तऽ सिम्पले होइ छै, खाली लेकिन पचहत्तर सए मे चाही होइ छै। तऽ ओ कहलकै, हमर तऽ एखन साठिे सभ आबैए, साठि पैंसठिक के बीचमे, तऽ ओ कहलकै जे हमरो देखियौ की होइ छै, तऽ मे भी हार्ड क्वेेश्चन ओकर पूछैत छै।
अच्छा! तब तऽ, मतलब अगर फिजिक कल वैसे ओ सबके ठीके रहै छलै ने, अभिषेक सब
हँ ओकरसके तऽ ठीके छै, हँ।
ठीक छै आब, ठीक छै, तब राखै छली, राखै छै, ठीक छै।